नमस्कार मित्र अहाँके की हालचाल छै
अहाँ ठीक छियै
ठीक छियै की करै छियै अहाँ
बैठल छीियै एखन नीचे रहियै एखन ऊपरल छिय
अच्छा अ नम्बर नहि चललै है अभी तक
वही तऽ हमे बोलै छियै कि नम्बर अभी तक हमर चढ़ले ने
अच्छा ने कोइ बात नहि अहाँके नम्बर नहि चल रहै तऽ फेर हमरा मिल जेतै अहाँके बदला आ की अहाँके कुछो नह मिलते है
अहाँ खाली बतियाबू तोरा साथ दिन भरि ने
आओर अहाँ की की आज भोजन वासन केलियै यए
खे छीिय अपनी रुट आ तरकारी
आर अहाँके मम्मी के नहि छै आज
आ तऽ छुटए छै ओलो
अच्छा आ जहा के मम्मी के छुट्टी छै इसकुल की क
ह बकरी छै ने आज
बकरी कथी होइ छै कि बकरीद होइ छै
वही तऽ बकरी छै आज
अच्छा बकरी छै आज आर अहाँ तऽ आज आज अहाँ तऽ बहुत खुश हो सारा फोटो सब डिलीट कर के मन प्रसन्न भ गेल हेतै अहाँके
खूब मस्त छीिय हम अहाँके तऽ बोल बोलै छियै हमे कि रील तिल नहि डालऽ खाली फोटो डालऽ अहाँ एकदम रीले डालै छी
तऽ अहाँके की जाइ छियै
नीकमे नहि लागै छै ओसभ चीज
त हमर छै ने अहाँके की मतलब ई सब चीज छै अहाँ पहिनेे ई बताबु
ओसभ बात छै जब तक हम छियै तब तक ओसभ चीज नहि डालैके छै
तब अके सााद भी ओैस नहि हेतै अहाँ बस इन्तजार
हम ओ सब चीज नहि डाल छियै हमे तऽ ्रिले नहि डाले छ तऽ
अच्छा ने अहाँ बस कॉल करतेके बस इन्तजार करियौ आओर कुछो नहि
हँ तऽ अहाँके काम हो जेतै तऽ फेर तऽ कॉल काटिए ने देबौ
बाल बच्चा सब कैसन छै
बढ़िआँ छै
अहाँके कते बाल बच्चा छै
चौसा टुकु
चौसठ ग
चार गो कनििया छै आर चौंसठ गो बाल बच्चा छै
आ
चारि गो कनिआ आर चौंसठि गो बाल बच्चा छै
अच्छा अरे अहाँके एगो चुन चुन बेटी नहि रह पढ़ेमे खूबे तेज रहे ओकर की हाल चाल छै
कहानी प्लेन हो गेल छै ओकरो
फ्लेन भऽ गेलै मतलब ओकर शादी भऽ गेलै की छा ओ तऽ दइए साल के रहै ओकर शादी कैसे भऽ गेलै
ऐसेे करा देली पहिलिये
अ अच्छा क अेास पैसा क कमी रह की
ह पैसा कमी नहि रहै लेकिन बाल बच्चा सब बुजरुग सब बड़ा हो जा तऽ ओकरा करा देना चा शादी ने
आ हम मैथिल तऽ नहि बाजै छियै
अहाँ ठेठी बाजै छी ो भाा छ
अच्छा आर बताबु
हमरा मैथिली उतना बढ़िआँसँ नहि आइ छै
नहि नहि बहुत नीक बाजै छियै हमरा से तऽ नीके बाजै छियै कोइ बात नहि बाजू बाजू
बंगालीमे बोलना छै तऽ बोलऽ
नहि बंगालीमे नहि बोलैके छै मैथिलीमे बाजैके छै हँ
आओर बताबह एग्जाम तऽ पड़ि गेलै
हँ बगलेमे बढ़ली ह चार जेबै कि स्वर देै
ह चल ज देखै छीिय हम भी आजबो नहि तऽ
अहाँके एक्जाम कथी के छै हँ
देखै छियै देखै छियै हमे
क अहाँके आबै के छै की
आजमे वैसे अगर गर्मी उर्मी नहि रहता तऽ आजमे
अच्छा चलू अा अच्छा बात छै एगो तऽ नहि देतै एग के एगो के तऽस बार फेर से एग्जाम दोसर ए्जाम पर गेले हे ने
अर
हँ ह ब्लू एगो नहि छै ओही देलकै हा
के अच्छा ओहो देलके छै ओकर सेन्टर ओकर सेंटर कहाँ पड़ले छै
पता नहि छै हमरा हमरा नहि पता एतै हम नहि पूछि लए गेलियै ओकरासँ
साथेमे प साथेमे चल जए दुनू
ह ऐसन ोड़ होइ छै सामे जल्दी अहाँके पता छै हमर भााय चलिय हो गेलै
कब गेलल छै भोरे
नहि रातेमे दस बजे चलि गेलै
गाड़ी रह की दसे बजे रहती
हँ दस बजे रति मे गाड़ी रहै आ कलहि तक तऽ पहु ह ह ह
अहाँके पैसा मिलतै तऽ आधा पैसा हमरो दयके पड़तै
अभी नहि मिलतै अभी चारे गो कम्प्लीट भेलै एगारह गोल बाकिए छै अभी
क्य कल ह एगारह गो कल लगते और
अभी तऽ देखू अभी तऽ पाँच गो सो होइ छै ओकर बाद अगर मिलतै तऽ ठीक ने त तीस गो आओरो कॉल करै के छै तीस गो एक सप्ताह मे
एक सप्ताहमे तीस गो कॉल करैके छै
हँ
तऽ अहाँ ककरा ककरा कॉल करने छै
आज जैसे पाँच आदमीके भऽ गेलै ने
पाँच आदमी तऽ दू पाँच पाँच आदमी तऽ दू बेर र
हो जाइ छै ओहो चलतै
ऐसन न हो क एक के साथ हमे शधे उड़ जाए
को जेते दौड़ जेतैमे एतेक दिमाग थड़ लगेब
हमरा ग्रुप लेफ्ट कर दै छिय
काहे
ु छै भ नहि करै
ओ ऐसन बात नहि छै लेफ्ट करै के जरूरत नहि छै छै ओ एऐपपर जाहू आओर ओकरा अपडेट करू फेरसँ
सब चीज अपडेट छै हमर ओकरा मे देख ायल छै कन्ट्ट करे ला ओकरा तो ग्रुप लीडरर ग्रुप लीडर त हमर बाते ग्रुप ले कर छिय
के बच छैा ई छै तऽ लेफ्ट कर जाब आकी
अहितऽ
ऐसे भ अहाँके पैसा मिलै आ नहि मिलै एके गो बात छै की लेकिन रुकि जाबू थोड़ा देर आओर देख लियौ की होइ छै
तकर बाद लए हमरा बड़रा टेन्शने हो गेल छै एहि सब चीजसँ
आओर अहाँके घूमय उमयके प्लान नहि बनै हए अभी
ह जैबे अखनी आहा गोलचक्करा दीघा फुली प्लैड य एएहा स एरोप्लेन स कलकत्ता कलकत्ता से दीघा जेबे हम सब
के छै
जगह के नाम नहि लिखै छै
नहि
काय
मना केल छै
कोइ जगहके नाम लेलहु तऽ ई बात तू पहिले ने बतयबहु हमरा
अहाँ सुने के कर छियै
दिया बोलले छीिय हमे
चिक्कन चिक्कन खाायके आ चिक्कन चिक्कन सोयके बस मन करै छै
ओ बात
हमरो हमरे घर मे सब भाषणे देने वाली सब छै और कोइ कामे छै सब भ सबरके दै छै
तऽ ई छुट्टी होल छै कि गर्मी के
गेल ले य आजे से भेलले य ह
ठीक छै तऽ अहाँ भी छुट्टी दिअ ट्यूशनमे
हू सोचे तऽ यही छियै ह
टूशन छुट्ट करी द
हू
तऽ बच्चा सबके
बस भइए गेलै आठ मिनट आओर दू मिनट आओर
वही बात छै केकरा केकराास से बात करले छ
अरे केकरकरो से नहि एगो अहाँसँ से एगो एगार चुन चुनिया छै ओकरा से
ह्म आरो
आर एगारह हमरू एगारह चुन चुने के दू दू बार कर देलियै
ओकरा दू बेर हमरा दू बेर तऽ चारे बेर ने भेल
हँ चारे बार भेलै ने अभी ए आरो करल बाकिए ने छै एगो मम्मी के कर देबै आओर की
हँ तऽ काकी से की बतेबै तू
सब बतिया लेबै काकी के की हाल चाल छै आओर की आओर की बतेबै काकी सब
अहाँके मैथिली बहुत खराब छै लेकिन
अहाँके भी बहुत खराब छै अहाँके तऽ जुबाने खराब छै आ शकलो बहुत खराब छै अहाँके
हमर शक शकल बड़ा नीक छियै
अहाँके एग्जाम पड़ि गेल छै अहाँके
आओर बाजू सब ठीक छै घरमे
बढ़िए छियै सभ हाथसँ फेर बैठारी चालू दुआरमे
अच्छा अहाँके के मम्मी के गर्मी छुटी भ गेलै
नहि अभी कहाँसँ भेतै अभी छओ तारीखसँ ओकररा छुट्टी छै ईसभ काम जे छै ने रतिमे करैके छै ठीक छै की पता ह भातकल भात गेलेलै लेकिन एक मिनट ओर के करल एगारह एगारह मिनट भए जेतै तऽ फेर बढ़िआँ ने होतै
दस ह मिनट बोलाै हा
आ तऽ एक मिनट जा्यदे हो जेतै तऽ वही ने बढ़िआँ छै दस मिनटसँ
नहि नहि ठीक छै अहाँसँ हम जादा न बता सकल है बाय
ठीक छै जाबू